हां छि अहाँके की हाल चाल छैई।
सब नीक छै सखि अपने आप के कहु केहेन छैई।
हमार आर के बिहार स जे नीक छैई।
आ की कि होइ छै सखि सब हँ बताउू- - त होल ले छै- -
और तऽ अभी कुछ न हो छैई सखी, अभी कनी खाउ - - पी के तनी नश्ता पानी करके बैठल छिई, अपन कहू - -
हँ हम ओ तनी अपन खा पी के नाश्ता करके। न बोसल छियै, सोचल रहै छियै, कि बड़ी दिनसँ स्खी लोगनसँ- - नेइ बात करै छियै तऽ अपन- - वही करै छियै, लगल छियै, बात चाट करैमे- -
जे- - हँ तऽ हमहुूँ तनी अभी नाास्ता पानी कर के तनी बैठे छियै। तऽ तनी समय मिलै छै एहिह घड़ी- - तऽ सोचय छियै कि करिया के काईल निपटा लेबय छि बैठे बैठे आ तनि अपन सखी लोकनि के हाल समाचार भी ले लेबय छियै। ढेर दिन से हमहुँ कहाँ एने ओने तनी फोन घुमले छियै।
वही हमहुँ करै छियै तनि करिये के कार निपटाबे छियै सखि।
जय हँ तऽ हहहुँ तऽ ओही करै छियै।
आउ घूमे उमेके प्लान क बनल रहै छैइ। ह
न हमर आर के त घूमे फिरे के पेलेन कोनो न बनल रहे छैई। अपन कहू तोहर आर के बनल रह छैइ।
हँ सखी हमर तनी बहन आवल रहै छै ने तऽ। वैही साँझ के एने ओने तनी घूमल रहे छियै।
जी। तऽ केने केने जाय के तनी प्लान बनि रहल छै।
एनी अपन। तनी मन्दिर उन्दिर तनि मॉल उल।
हं जी नीक छै तब तऽ। देर तनी लगे, सब कामो ताम करै छै ने।
हूं हूं।
हूँ।
शॉपिंग उपिंग पर जाइ छियै।
हूं ठीके छै जरूरी छै सब।
तू बता ब अपन।
हमर तऽ ऐसन कोइ पिलान उलान नहि छै।
आर तऽ सखी मौसम उसम की हाल छै।
मौसम के त हाल चाल सब नीके छै सखी। ढेर गर्मी तनी रहै छै। एने तनी बारिश उरिश होबे के सम्भावना नहि रहै छै। तऽ से खातिर ढेर धूपा होल रहल छै। ढेर गर्मी लगै छै एनी तऽ। और अपन बताबु गर्मी के हाल चाल कैसन छै।
एतौ बड गर्मी छै सखी धूप बारिश उरिश तनी होवै छै ने तऽ ठीक लगै छै आ न त वैसी हो जाइ छैय।
हं। ओ‌ सब मे त भी एने त तनीक मनी बारिश होबे के रहै। फेर त ओही हाल हो जाय छैय। तऽ एने ओहि गर्मी ढेर छै। बारिश तनि मनि होके तनि और कुम्भला जाइ छै।
ओहिना झिनि मिनी बारिश होबै छै तऽ की ठण्डा होइ छै।
तऽ। गर्मी आर लगै छै कि बढ़ गेल रहै छै।
हँ।
ओहि हाल रहै छै नहि तऽ की कहू। और तऽ कोनो उपाय नहि छै।
हँ।
ऐसे एतनी दिन कट रहल छै।
हँ सखि। ठीके कहै छै। और तोहर कॉलेज उलेज खुल गेल छै।
हं हमर कॉलेज तऽ एक्के तारीक से खुलल छै। हँ आज तऽ तनी छुट्टी रहै छै ने। तनि कोनो क्रिश्चन के पारमेर फिस्ट। एगो फेस्टिवल रहल छै। त्योहार जे हि बजे से तनि हमर कॉलेज आज बन्द रहै छै।
अभी से बन्द रहल छै ने।
हँ हमर कॉलेज क्रिश्चन छै ने। ते खातिर क्रिश्चन के कोनो। परब रहै छै तऽ बन्द कर देबै छैय।
हँ। छै तऽ। अपन अरामके तनी मौका मिल जाइ छै सखी नै।
हँ तनी। बंद रहै छै तऽ तनी अराम के मौका मिल जाय छै। नै तऽ एतना दूर डेली जाय मे तऽ हालत एदम खराब हो जाय छैय। थकल थैयाल तऽ कुछो तऽ। थकल थैयाल त कुछो करहो के मन ने करै हू के मन नै करै छै
हू।
अपन कहू।
हमरो आरके तऽ पढ़ाबै छी नै तनी ट्यूशन उशन तऽ अपन। गर्मी ओ छुट्टीमे तऽ तनि। हमर देले रहै छियै, छुट्टी हमहूँ देले रहै छियै सखी तब आब तऽ खुलि गेले छै ने। सबके स्कूल -उस्कुल तऽ जायके पड़ी तनी।
हू-हं। अब जे काम रहे छै ओकरा थोड़े ने छोड़ै के बनै छै।
हं सखी।
करहिके पड़ै छै, कि करबऽ। एक काम रहतौ जे त करही पड़तौ ने।
हूं सखी। तऽ होए छै।
हूँ।
आ कहुँका। कइसन ओहने घुमै फिरैके व्यवस्था छै सखी।
एनै घुरै फिरके ढेर व्यवस्था छै सखी।
हूँ।
तनी गुरुद्वारा -उरुव्दुरा छै। अ ढेर सेतऽ तनि बिहार म्यूजियम छै। मौल छै, ढ़ेर- ढेर मंदिर छै। घूमे के तऽ ढेर व्यवस्था छै। लेकिन कोनो आबै छै गाड़ी में। तब निकले छियै तनी घूुरे फिरे ला नै ते कहा घर से से निकले के मन करै छै। घरेमे तऽ दिन भर के दिन बीत जाइ छै। आ थाकल थैयाल कतोऽ जाइयो के मन नै करै छै।
हू।
अपन कहू।
हमहुँ तऽ तनी दीदी आबल रहै छै ने, तऽ ओही तनी साथे जाइ छियै।
जे हू। तनि कोई आब रहै छै ने घर में। तबे तनी बाहर- उहर निकले में बनै छै।
हु।
नै तऽ कहाँ ऐसे कोनो बाहर निकलैके सम्भावना रहै छै।
हु। अकेले मनो तऽ ना करै छै सखी।
ह जेही बात न हो जाइ छै सखी एले तनी कहीं निकलहो के मन न करे रहे छै। लगे छै कि तनि घरे मे दिन भर के दिन बीत जाबै छै।
ह तऽ वही सब
आउ सखी बोलै छै तऽ
आउ सब तऽ निक छै।
हूँ तऽ सीरियल उरियल तू देखी छै सेखी।
न हमे सिरियल उरियल न देखे के रही सखी। तनी फिलि्म उलिम आ वेब सीरीज इसब देखेके रही।
ओ।
पहले ढेर सीरियल देखे देखे छी अब ना इच्छा करे छै हिन्दी सीरियल देखे
हमर एगो छोट बहीन छै सखी। रैत रैत भरि देखै छै सीरीज देखै छै।
ह हँ ओना सिरीज त अच्छा लगै छै ने।
हँ लेकिन रैत रैत भर ना देखेके चाही ने।
ना जकरा जब फुर्सत मिलतौ तबे ने देखै छै। कोनो अइसन दिक्कत नहि छै। ना ऐसन कोनो बात नहि रहै छै। केकरो मिलय छै ने तखनी तनी देख लेबे छै।
हँ लेकिन हमर छोट बहीन जनै छै कि एगो कामो ना करै छै आ खाली भाषण मरै छै।
जेहे बात छै ने। आ तऽ ओकर कमी रहै छै आब।
अच्छा सखी ओकरे फोन आबै छीये।
ठीक बादमे बात
ठीक छै।